हलो हा हरिओम जय झूलेलाल।
हा वांदा थी विया
न बस रोटी के रोटी त वयमि ई त भाॼी वढी मां चयम बस हाणे ठाहींदम
अच्छा हाणे ठाहींदा हं भाॼी ठाहे छॾी आ भई फुल्का पो गरम पचाईंदासीं
अच्छा, न मां गॾु गॾु पई कंदी आयां अगोपो गर्मी आ न गॾु रधिणे में वञी अधु कलाक में फ्री थी वञदा आयां
अच्छा हा उहो त आए हले हले हा अॼ वरी छुटी जे करे लेट थी विया न सॼो इन लाइ करे उहो ई मां रीआ खां पुछम मांस भई छा छा ॻाल्हायूं टॉपिक केड़ो अची कीअं बि ॻाल्हायो नॉर्मल मड़ेई ॻाल्हायो भली मा चो सॼो ॾींहं केड़ो घुमण जो यो यो गा जो बियो छा ॻाल्हायू चईं मड़ेई ॻाल्हाईंदियूं रहो बंद न कयो हा
हू त सही आए तांजो लॻे छो कोन पियो मूंखे सम्झ में कोन पियो अ चयो हुनमें लिखियल आए न की कोन जेको कार्य ॾिनल आहे न मथे फोन अ फ्रैंड लिखियल आए सिंधी करे हुनखे दॿाईंदा न पोइ हेठां नंबर विझण जो ईंदो हुते नंबर विझी मुंजो ऐं कॉल कयो जेंखे दॿायो त लॻी वेंदो त लॻे छो कोन पियो मुंजो त हिकु मिंट में लॻी वियो
मां रिया खे चयो अची मां ॾिसां हुनखे चवां थी थोरो सर्वर बि सही कोने मां चयो अचे पियो सभिनी जो मां कंखे लॻाए कोन थी सघां
तां वरी ॿियो केंखा ॻाल्हायो
तानिया ॻाल्हायो मूंसां भाऊ हुन पो मूुखे कईं मुंजो लॻे कोन तो हा मुंजो लॻे कोन तो मुंजो लॻे कोन थो बस उहो ई आहे त छो ख़ाली छा इनकमिंग न खपन न पाण खे करण लाइ खपे पन कॉाल
हा हू तॾें मां तांखे पेंरीं चयो मां चयो तां कयो त छा आए तांजो बि थे मुंजो बि थे भई बराबर थियनि न
हा त कोन थो लॻे न हाणे कीअं कयां रिया खे चयो आए अची मां चेक कयां थी।
तां क या त हू
स्क्रीन शॉट तव्हांखे मोकिलियो न हा रीफ्रेश हुन में हे जेको आल टास्क तो अचे हुन खे क्लिक कबो पो वरी बे खे बि करणो आ
न मथे लिखियल अचे पए न आल टास्क न जीअं प्रोपर स्क्रीन खोलियो ता त हुन में लिखियल ईंदो तव फोन अ फ्रेंड सिंधी फोन लिखियल ईंदो आ त हुनखे दॿाईंदा न त हेठ अची वेंदो त तहां हुते नंबर विझी पो कॉल खे दॿाए छॾियो
हा काल पर्सन जीअं लिखियल आए न
न थींदा।
न रिफ्रेश, रिया चयो रिफ्रेश कर त हुन में चयईं ही ऑप्शन ईंदई त रिफ्रेश ऑल टास्क चईं हुनखे दॿाए। हा त उहो आयो हुनखे दॿायो तॾें ब कोन थो शुरू थे। त चईं मां ॾिसां थी चेक कयां ती।
अच्छा न मूंखां तानिया त कल्ह ॻाल्हाईं अॼ त ॻाल्हाईं कोन
हूं अॼ मुखे मैसेज कयो हुअईं
त तहांजा घणा टास्क पूरा थी विया आइनि पंज पंज कयो हूंदो न टे आया हूंदा पंज पंज जा
अलाए उहो लिखजी इनो या केतिरो या छा
हा पंज टास्क मां घणा पूरा थिया आहिन? टे पूरा थिया आहिन?
टे सौ असीं मिंट ॻाल्हाइणा आहिन न सौ सौ असीं मिंट टोटल इनकमिंग आउट
न न टास्क टे ॾिनऊं न न कल्ह जीअं टे आया शाम जो पंज पंज जा आया पंज पंज कॉल कयो टे टास्क यानि पंद्रा काॅल करणा पंवदा त तंव्हाजा हुन मां घणा पूरा थिया?
मूं वटि आया आहिन केंखे कयो कोन्हे मूं वटि मुखे मोकिलिजो स्क्रीन शॉट। कॾीं तवां कीअं चैक
हा न स्क्रीन ते ई बस ही ऐप खोलींदायूं ऐं अ पियो तॾें।
मूं वटि त कुछ
त हुनमां मिंजे चार सुबुह जो थिया बस ही पंजो थी वियो। यानी हिकु टास्क कंप्लीट थियो पंज कॉल थिया। हाणे पो शाम जो ॾिसां पुर्णिमा खां या केंखां ॻाल्हायां। भावना हिननि जो त लॻे ई नथोस। सम्झ में मां ॿियो कंहिंसां ई कान ॻाल्हायो सुबुह खां टाइम ई न मिलियो आए।
न त पं चारि तां टे त मूं सां ॻाल्हायो टे भेरा त मूं सां ई ॻाल्हायो थव।
हा त पो हिकु पुण हुनखे कयो न पुर्णिमा खे सानिया खे? हा कल्ह ॿ दफ़ा हुन ॻाल्हाईं हिकु दफ़ो मूं कयो हिकु दफ़ो हुन कयो। हाणे शाम जो ॾिसूं था मां चयो हाणे हू शाम जो फ्री थींदी त पोइ शाम जो
न कॉल पंज भरा करिणो आहे ईअं?
हा त टे टास्क पूरा थींदा वेंदा जीअं जीअं। त पो उअं हूअं ख़बर पवंदी पो मुखे अञा अॻियां रिया ॿु धाईं की भई कीअं डिटेल ॾिसणी आहे छा आहे हुनमें ख़बर पवंदी वेंदी। की तांजो घणो पो थिए छा आहे?
अच्छा हा पो तव्हां केॾी महिल ह हा बसि भाॼी ठाही आ फुल्का पच अचण भाॼी ठाहे लस्सी ठाहींदासि अञा हा ह आलू जी भाॼी अॼ भींंडियूं पटाटा ठाहिया ते। पर मुखे विर्तु आहे। विस्पति आहे न, मां चयो अॻोपो विस्मित ॾींहुं वरी लुणु वूणु कोन खाईंदी आहिंया न कथा कई विस्पति जी हा हाणे शुरू कयो आहे टे विसपति ॿ थिया आहिन हाणे शुरू कयो आ।
अच्छा।
हुनमें यलो जीअं ड्रेस पाइणी पईंदी आ बिना लूण जे। समझ में कोन ईंदो आहे छा ठाहियां किन में तैहरी ठाहियां किन में मिठो फुल्को पचायां
हा विस्पत ते वरी ईअं ई पो कथा कंदा हूंदा विरल भॻवान जी?
हा कई न कथा कई माई वेई कमु करे पो सनानु करे वरी कथा कई पहिरीं।
असांजा शादी खां पैरीं कंदा हुआसीं विस्पति जी कथा पर हिंनर त कान कंदी जीअं भई पो आए न सभ जेको अचे बेसण जो कुछ पीलो ठाहे छॾींदी आहियां।
हा सूमरु त रखंदी आयां हा त पोइ छा ठायो। पीले में छा ठहंदो? या सूजी जो सीरो ठहंदो या तैहरी ठहंदी अच्छा चिला ठाहींदा आयो हा। मुखे वरी बिना नूण जे आहिनि न त उहे वरी वणंदा कोन बेसण जा चिल्ला त
हा न मा त नाश्ते ते ठाहे छॾिया ओ छो की रोटी जो थे थो न हाणे भ हर को पुटु आयल आहे त हू पंहिंजे हिसाब सां भाॼी ठाराईंदो आहे। हीअ पंहिंजी खाईंदा आहियूं त पो अलॻि अलॻि थिए थो त नाश्ते ते बेसण जा चिल्ला मुङ ऐं पनीर विझी
हूं अच्छा मुङ बॉयल करे बॉयल करे रखिया हूंदव उहे विधा हूंदा न।
रखंदा आहिन न स्प्राउड थींदा आहिन जिअं उहे बि विझंदी आयां पीसे करे ऐं पो पनीर बि विझां थोरो पो ब बेसण मिलाए नई म चॉपर में सभु गॾु पीसे छॾींदी आयां मां।
अच्छा मुङ पीसे छॾींदा आहियो स्प्राउट वारा पीसे छॾियो इअं।
हा त हुनजो चिल्लो छा प्रोटीन वारो सुठो थींदो हिननि
ऐं ॾिसण बि कोन ईंदो ॿार वारी भाॼियूं खाइनि कोन था न ॾिसणु ईंदन।
हा त स्प्राउट कंदी आहियां पर खाइण में नथा अचनि त पो पो मुङ पाण हर दफ़े थोड़ी फिटी कंदमि। पो मां त ईअं ई चॉपर में विझंदी आहियां पो ई थोड़ी हिकु ॿ साओ मिर्च विझां हिकु ॿ थूम विझां पो पीसे पो बेसण जा ॿट टे चुमिचा मिलाए हैड लूणु विझी पो चिल्ल ठाहे छॾींदी यां।
त अटो मिक्स कंदा इअं बीहंदो तव सई ईअं थोरो कणिक जो अटो विझंदा आयो।
न न कणिक यो अटो बिल्कुलु न
त ईअं नंढा नंढा पैन केका वांगुरु ठाहींदा आहियो?
हा चिला नॉनस्टिक पेन ते ठाहे छॾींदी।
हा हा मुखे लॻंदो आ बेसण जो मुखे लॻंदो आ अट्टो मिक्स करिणो पएंदो।
न न अट्टो कान मिक्स कंदी आयां पर मुङ हूंदा आइनि न त बधजी वेंदा ठवंदो आ सुठो ऐं नॉन स्टिक पेन ते त हूअं ई ठही वेंदो आ।
हा मां ट्राए कंदस हाणे ठाहींदसि।
हा हिननि खे छा प्रोटीन वारो ई खपंदो आ।
ओ छोला ठाहींदी आहियां छुटीअ ॾींहं छोला ठाहियां ऐं कढ़ी चांवर ठाहियां।
न वरी मिंजा वरी छोला वोला नथा खाइनि ईअं ई टहिकियल खाइन त खाइन। असां ईअं ही टेहिकाए छॾियां त खाईंदा। भाॾी वाॾी घटि खाइजंदी आए, हैवी थी लॻे।
हा मुंजी बि घटि पर छुटीअ ॾींहुं पुछंदी आयां हुनजी चॉइस छा ठाहियां? तव्हां जुमो छंछरु त उन हिसाब सां।
न त ही छाए जिम वेंदा आहिन न त प्रोटीन खपेन। त पोइ हिन करे पो हाणे अॾ त मूं बेस सण विसपति हो त बेसण जा चिल्हा ईअं मुङ वुङ विझी ठाहे छॾिया। त खाई विया हाणे बसि
कंसनटेंट जी थोड़ी पतली या मोटी जीअं लेयर कीअं मोटी या पतली ठाहींदा आयो चिले वांगरु? घाटो ई डोसे खां थोड़ो घाटो। डोसे खां घाटो जीअं इडली जो बैटर पाण कीअं ठाहींदा आहियूं? इडली जो।
थी वेंदो आए। सभु पिसिजी वेंदो आ न त ख़बर न पवंदी आहे बसि टेस्ट ईंदो आ थूम जो। बि साओ मिर्च थियो क केॾी महिल त मां सोफ़ बि विझ विझी छॾींदी आहियां हिकु चिमिचो। ख़ूब सुठो लॻंदो आए ऐं हिननि खे वणंदा आहिन, शौक़ सां खाईंदा आहिन त पो हाण विस्पत ॾींहं मां चयो अॼु छा ठाहियां? पोइ हाण छा कजे, ठाहे छॾियो सुबु सुबु, ॼणु त गोभी वढे रखी आ। गोभी हीअ भाॼी ठाईंदम। ॿियो? तां वांदा थी वियव? हलो। हलो केंॾा विया? हलो! हलो!